तखी ।
की हाल चाल छै बहिन ।
बस सभ नीके सुखे छै अहाँ अपन कहू ।
हँ हमहु नीके सुखे छियै बालो बच्चा सब नीक छै ।
हम अहाँके बाल बच्चा के बारे मे पुछलहुँ ।
नहि पुछलहु लेकिन हमे बता देलहु ताकि अहाँके पूछे के । जररत न पड़ै ।
नहि सखी हम जानै छियै कि अहाँ सुखी छियै मतलब कि बालो बच्चा नीके छै बुझलहुँ आ नहि तऽ बाल बच्चाके या मालिकके किछु हेतै तऽ हमसभ सुखी नहि रहि सकैत छीय।
हँ ब -बा ई तो अहाँ नीक कहे छीिय से। की जेना ई। तऽ एकदम नीक बात। छै ।
आ ।
आर बताउ बाल बच्चा सब तऽ दादी के लगे छै। छथिन आ वह। ह हमरा आर के घर में त। शादी बियाह के माहौल छै तऽ कल हल्दी कुटाई के रस्म छलै । त बाल बुतरू सब बोलल। कि हमे ह । रुब जाब से । अहाँ भी कल परसो। सु आब आइए जायब तऽ हमे अीं रुकब ।
अच्छा न- हँ नई- नई नीके केलहुँ देखियौ बालो बच्चाे कनि परिवार सगमे रहबाक। के चाही । आ ओतय सब -परिवार सब। जुटल हेतै तऽ एकरा मन लागत होते।
हँ एहि खातिर किचन के जाउ रहू आ शादी बियाह मे। तनिका नाच कूद खेल ई सब तो बाल बच्चा के शोभय छै ने ।
कतय जेतै आइ काल्हि के तो रहै छै कि एक आ दू टा के रूमे रहै छै । ओकरे में बच्चा सब के हम सब बंद करके। रखियइ छी । आ ईसभ जे बेला मौका होइ छै हँ। तऽ ओही ने कहलहुँ आ नहि -देखियौ तऽ अहींके घरमे नहि सखी सभके घरमे छै । देखियौ कितनो पैघ इ घर छै लेकिन छै कि आब आब आङगन या दुआार नहि छै केकरो लगमे ।
हँ- हँ जेना पहिले पुरान घर मे होवे छै ।
हँ कि दूएटा रूम छै लेकिन आगन जे छै। पहिले जे कहां के दार से खूब पैग रहे छलैकि बच्चा सब जे खेले छलै त मैदान के जरूरत नई पडै छलै । बना दे छै ह कि हमर हॉल भए गेलै ओकरे मे खाय पियन सब करै छै। तऽ अब बच्चा सबके की छै एकटा गेट लगा दियौ तऽ नई बाहर। के हवा छै ने पानी छै वही पंखा के हवा लागे छै आ। बॉल के रोशनी लागे छै केना शरीर बच्चा सब के भ बढ़त।
आ जबक हँ आ देखू ने जबकि सूरज । के रोशनी शरीर मे लागे के कितना जरूरी छै अ तनिका शुद्ध हवा जे बाहर के वातावरण के हवा छै उ घर मे प्रवेश करे के। चाहे शरीर मे लागेके । कितना जरूरी छै ।
हँ जरुररी तऽ रहबे करे छै लेकिन देखियौ सखी की करबै आब कहियो तऽ एक रंग से ई ठीक छै कि बच्चा सब के जे सुबह स्कुल रहे छै भोरका मे से ओकरा मे कन बाल बच्चा उठल नहा धुआ कऽ आ एक लोटा जल। त आ तखन जाइ छै हमर बेटी सब तऽ कहियो कि कनि सुबह के हवा पानी लग जाइ छै।
हँ -हँ ।
आ नहि तऽ बच्चासभके जे लेटसँ रहै छै इसकुलसभ या फेर छुट्टी रहल। तऽ बच्चा सब के कोनो नियमे ब । नहि रहै छै । जानै छियै से हमर बच्चा सब उठे छलै गर्मी छुट्टी मे। एगारह बजे बारह बजे । आ हमहूँ ने अपन सर दर्दीके कारण सोचै छलहुँ कि चल छोड़ दे कमसँ कम सुतल तऽ छै ने घरमे शान्ति तऽ बनल अछि ने । उठै छलै आ एह । लड़ाई । झगड़ा स्टार्ट भए जाइ छलै ने नहााय के शुद्ध न खााय के शुद्ध । न पूजा पाठ के शो । तऽ हमहुूँ सोचै छलिय कि चलो जितना देरी सुतल छै तऽ हम निश्चिन्त छी आ अभी देखियौ सब बाल बच्चा नहा धोआ क खा पी कऽ अपन अपन पहुँचल छै स्कूल। कुल बझल ।
जब माथुआ पे पड़ै छै। खेना से की ते सब हो जाय छै जेना छुट्टी रहे छै त। चिन्त रहै छियै ।
हँ लेकिन देखियौ कमसँ कम हवा पानी तऽ लगैत छै ने सखी ।
हँ आ भोर के हवा पानी बहुत जरूरी छै धूप।
बड जरूरी छै लेकिन जानै छियै सखी। दोसरके की कहबै बाल बच्चा देखियौ सिखै छै मायए बाप से हमसभके भी ओहे आदत छै हमसभ भी लेट से उठै छियै तऽ बाल बच्चा केना सिखतै कि हमरा सवेरे उठेके छै ।
वहि वाहि -वाहि घरे ने देखे- देखे। के बाल बच्चा सब ।
सीखे छै हँ त अहे बात छै। क देखियो सब पहिले के माय बाप जे रहल छथिन उ की करे छलथिन क उ भोरे चार बजे पाच बजे उठे छलथिन ओ बाल बच्चा के उठाव से पहिले घर में झाड़ू ब। आरू आ। ब की जाइ छल बच्चा सब उठक आ नासा पीमे जुटल रह छलन बच्चा सब उठलक मुह धोलक नहा ध कऽ आ फेर नाास्ता पानी तुरन्त भेट जाइ छलै । आइ केल- आई कैल । के देखियौ एहन जे रूटीन भेल छै काल्हि नहि जाइ छै जितना आराम भेटै छै लोग उतना आओर खोजे छै ।
सखी हमरा आरके जे दादा छलथिन ने। ने हमनी आर तऽ त । एखनी बड गुस्सा गुस्सा लगै छलै कि एगो एतबारके दिन मिलै छै छुट्टीके अहुू दिन दादा एकदम भिनसरे पाँचे बजेसँ राम भजन गा गाके हमरा आर सबके उठा दै छथिन। तनिका ओ घड़ी त न बुझ। बुझ बुझााय छै । कि हँ ई हमनी । के । सुधारे के च -भलाइए के चलते करै छै। छै आ पहिलेके जमाना के लोग सही बात छै जैसे हमरा आर के दादा दादी चारे बजे पाँचे बजे उठ जाइ छलथिन आ ओकर बाद फिर मम्मी चाची सब तऽ तनिका देर उठै छै। लेकिन उ दादा उठ के अङगना दादी उठ के घर उर बुहार उहार देल । छथिन आ ओ आर बाद भजन उजन जे बैठ के गाबे लगलथिन ने जोर -जोर से। तो बस्सा बर के नींद टूट जाय छै। छले । आ फिर अपन- अपन काम मे लग। ठी । तऽ सात-आठ बस। बे बजते तऽ हमरा आर घर मे सब दिना ठंडा हो जेना बरसात हो, जेना गर्मी हो, आठ से साढ़े आठ बजते बजते सब नाास्ता पानी भ के बन के आ रेडी भए जाय छलै। आ नओ साढ़े नओ बजते बजते त, सब रे नाश्ता कर ले छलखिन। अवार बाद एक बजे खाना ।
हँ आ आइ काल्हिके बच्चा सभके बच्चा सभके छोड़ियो नहि सकी -अभी तक हम नहि नहेले छी। तऽ ईसभ की छै । आ इ सब की छै, इ सब त खराबे गप छै ने, आ ब बच्चा सब जे देखे छै मायके कि नै ओ एगारह बजे तक, बारह बजे तक ने नहेले छै ने खेलैत छै, ने पुजा पाठ केले छै, त ओसब भी सोच जे छै कि ईसब आम बात छै, लेकिन हमर सबके जे माय बाप छलथिन, हमर बाबूजीके हमर अ दाद हमर बाबा ते छलखिन संस्कृत के टीचर। बुझलहुं, त आ ओ खाके सवेरे ही जाइके पड़ै छलै इसकुल। त उ करते ओ हुनका छलै कि चारि बजे भोरेमे उठ क आ नहा धोआ का। आ सूर्य नमस्कार करै छलखिन थिन ओ।
अच्छा।
रोज। बुझले। बुझलियै आ तखैन ओ आबै छलखिन जब पुजा पाठ क क मन्दिर छलै घरमे त खूब सुन्दर पूजा पाठ कर कर राधा कृष्ण के मंन्दिर ओहिमे, तखैन जे आबै छल खिन अपन रूम मे, त ओ दू चम्मच अरवा चावल रोजके फुलै ले डालै छलखिन।
हुं।
हां। आ आ एक चम्मच
केना ओ अरबा चावल से की होबै छै?
ए अरबा चावल बड नीक होय छै जानै छियै उ चावल जे फाके छथिन एत्ते दम तक मतलब बुझियौ उ अस्सी, पचासी साल मे जे उ मरलखिन उनखर चेहरा पे झुर्री नै पड़ल। आ उ स्किन टाइट करे छै अन दर्सेय हां।
त
ओ स्किन टाइट करै छै पूरा अन्दरसँ।
हमनी आर के डर लगै छै। कि ना कच्चा चा अरवा चावल खाएम ते पेट मे जोकी हो जाय
नै। कीड़ा-मकोड़ा कुछु नै होय छै, ई सब ए अ आब देखियौ हम नै जानै छियै, लेकिन हम जे देखले छियै से हम अहाँके बतबै छियै कि एक चम्मच के चवनप्रास आ आ गर्मी रहल तऽ ए इ ए एक गिलास स तू आ जाड़ा रहल तऽ एक गिलास दूध हुनकर बन्धल छलैया आ उ ना बेटा के ना पुतोह के ना कनिया के केकरो नै कहै छलखिन। अपन उ एकटा गैस ते अपन उ एकटा स्टॉ स्टॉप रखले रहथिन। उ अपन ई दिन चर्या हाँ अपने हाथ से पूरा करै छलथिन। आ जानै छियै सखी बाहर नै आशा भी नै। आ उनखा उम्म ई बात छलै कि कनिक उ छलथिन अपन लेल उ बहुत उम्म मतलब की कहल जाय छै कि केयरिंग आदमी छलथिन उ।
ह्म्म-ह्म्म।
हाँ उ ई चीजपे केकरो साथ उ कॉमपरमाइज नै कर सकै छलथिन तऽ उ की करै छलथिन कि मतलब अ उनखा लागल ए लागैत रहै छैन ने ना कि मतलब हम केकरो कहबै
ह्म्म। अहाँके अवाज ना आबै छै सखी। हलो। हलो।